हेलो हाँ आब हमसभँ बात करब कनि भविष्य ठीक छैय बढ़िआँ छैय सभँ कनि हमस आब भविष्यके लक्ष्य पर बात करऽ चाहैत छी
अच्छा।
अपना सभके जे भविष्यमे हमसभ लक्ष्य बनबै छियै जेय की की करब जीवनमे ओकरा लऽ कऽ हमर तऽ लक्ष्य एजे भाय हमरा आब बाल बच्चा सब आ बने हमर तऽ अपन लक्ष्य कोई नऽ है बच्चा सब आ
आवाज नहि अबैया
आब अबैया
हाँ
ओ अहाँके जीवनके की लक्ष्य अइ
हमरो लक्ष्य की छैय सोचल छियै पार्लर वार्लर चलैयए
हाँ
सीख रहल छियै इन फ्यूचरमे पार्लर वार्लर खोलबै बस पार्ट टाइमके लेल किछु पैसा आबे हर चीज हो आओर मेन तऽ लक्ष्य हइ कि बच्चाके अच्छासँ हर चीज पूरा क्ररु ब च्चा के बनाबे के सपना मेन सपना
हाँ तऽ भविष्यके तऽ लक्ष्य हमसभ इएह बनबै छियै जायब हमसभ जे उमरमे पहुँच गेल छियै जे हमर सभके भविष्यके इएह लक्ष्य छैय जे हमर बौआसभ बढ़िआँसँ पढ़ि लिख जाइ आ बढ़िआँ काज करैय एगो भविष्य निर्धारण बहुत जरूरी छैय भविष्यमे की करी नहि करी एकर निर्धारण करनाइ लोक मऽ व्यक्तिके बहुत जरूरी छैय अगर जे नहि निर्धारित करैया ओकरा बड़ा कठिनाइके सामना करऽ पड़ै छैय नहि
हाँ भविष्य के लक्ष्य तऽ बनहिके रहके चाहि नऽ जकर कोइ लक्ष्य नऽ हइ किछु नहि करि सकै छियै लाइफमे
ना ना लक्ष्य ह भेनाइ बहुत जरूरी छैय बिना लक्ष्यके
लक्ष्य बनाबयके रखै केँ चाही बच्चा केँ बचपनमे ई समझ लक्ष्य अगर बना लेलक कि हमरा ई करयके है तऽ करैके हइ जे लक्ष्य ना बनबै छैय न ओ किछु ना कर पबैत छैय
हँ तऽ एकटा रास्ता भेट जाइ छैय ओकरा जेय ई हम अपना एगो लक्ष्य साध लेलौ जेनाकि में अनुभव साधलकै जे हमरा डॉक्टर बनयके अइ तऽ डॉक्टर बनल तऽ शुरुए से न काज कर पड़ते ओइ पर बढ़िआँ स विज्ञान पड़य पड़तै बायोलॉजी आ बढ़िया स ओइ पर मेहनत कर पड़तै। समय देबै पड़तै किएक जे लक्ष्य निर्धारण केँ बाद तऽ अहाँ ओकरा प्रति अहाँ भऽ जइयौ समर्पित नै
हँ समर्पितीन समर्पित नै होतै तऽ होतै लक्ष्य केँ पूरा करै लेल अपना बहुत कुछ छोड़ैके होइत छै बहुत त्याग करैके होइत छै। तब जा कऽ एक लक्ष्य पूरा होइ छै कि हमरा भविष्यमे की करैके है
अहाँ केँ भविष्य फेर खराब भऽ जायत
की
खराबे भऽ जेतै भविष्य में एक भविष्य केँ लक्ष्य की है? हम की कर रहली हँ भविष्य केँ जे लक्ष्य है ओहेपर काम करैसँ फायदा हइ।
आरो जे छै से से छै जे माइयो बाप केँ ओइमे बहुत बड़का भूमिका होइ छै। जे बाल बच्चा जे निर्धारणमे माय बाप बहुत बड़का भूमिका निभाबाबै छथिन।
हु माय बाप और टीचर हो शिक्षक होइ छै सभ केँ भूमिका है ओ माय बाप केँ मतलब अपन ब बच्चा केँ भविष्य केँ लक्ष्यके अपन लक्ष्य बनाबैके होइ छै।
हँ हँ आ बच्चा केँ भविष्यके लक्ष्य जब हम माय बाप अपने बना लै छै ओ तऽ
हु
बढ़िआँ भऽ जाइ छै
तब जा कऽ ओ लक्ष्य पूरा होइ छै जहाँ एक आदमी केँ लक्ष्य है एक आदमी पूरा कर रहल हइ वहाँ पर अगर माय बाप टीचर सभ भिड़ जेतै बच्चे केँ भविष्य केँ लक्ष्य पूरा करै पर
तऽ ओ लक्ष्य पूरा होके रहतै।
हँ हँ। आर बात छै जे देखी हमरा सब केँ जे बच्चा रहियै तऽ अपना सब सोचैत रहिय भविष्य में हम सभ शिक्षक बनब। तऽ हम शिक्षक बन के बच्चे से सोचैत रहियै। तऽ भविष्यमे तऽ आबि कऽ हमहूँसभ शिक्षक बनिए गेलियै। वर्तमानमे हमसभ छियैहे पढ़बै छियै बच्चा सभके। आ पढ़बै छियै तऽ जे मानलही जे। हम निर्धारण पहिलेहि से कऽ लेने रहियै जे हम श शिक्षक बनबै तऽ हम बनलियै आओर ओ बनि कऽ हमरा बड़ा बढ़िआँ लगैए जेकि चलू बच्चा सभसँ बड़ा लगाव अइ हमरा एहि लऽ कऽ
हू
अपन भऽ अपना शुरूसँ भविष्यके लक्ष्य जरूरी हइ ने बनेनाइ बच किुछु बच्चोके बचपनसँ ही शिक्षा देबेके तू अपन भविष्यके कोइ लक्ष्य बनउ।
आगे चलि कऽ की करयकेइ,
आ जेना कहै जाइ छियै हमसभ तऽ नहि पूछै छियै बच्चासँ- जे बौआ अहाँ की बनब भविष्यमे की बनय चाहैत छी बड़का भऽ कऽ तऽ ओ बच्चो अपना सोचलही जे छोट बच्चा मे भी ई रहै इच्छा शक्ति जे कि हम पेघ हबिय तऽ ई हम डॉाक्टर बनब कि इन्जीनियर बनब चाहे कोइ कहलक हम शिक्षक बनब कोइ कहलक पायलट बनब कोइ कहलक जे हम नर्स बनब, नहि
हू तऽ शुरूसँ ई चीज जरूरी हइ ने बच्चोमे डालैके अच्छी बात हइ ने जकरा अन्दर हइ कि हँ कॉन्फिडेंसे अगर पूरा अपना अथीसँ बोल रहल हँ कि हँ हम ई बनम, मतलब ओकरा इच्छा शक्ति होइके चाहिए पहिले लक्ष्य पूरा करैके चलते इच्छा होइके चाही
हँ। आ बात छै जे देखी कोनो कोनो बच्चा कहतौ की जे हम हीरो बनब तऽ हीरो बनत तऽ डानं्सो करतौ नाच नाच गाना मे ओकरा बेसी मोन लागल रहगै छै नहि,
ओकर नाच गानामे मोन लगे लगैत छै नऽ दोसरो देख कऽ बोल लेल लगैत छै एकर भविष्य के लक्ष्ये इहे हेय
हँ हँ। ओ बचपनेमे ओकर एगो मतलब जे पेना छनाइ छै, ओहि तरहसँ भऽ जाइत छै हँ झलक देखऽ लगैत छै जे एकर भविष्य की निर्धारित हेतै से ओकर लक्ष्य साफ साफ देखाय लगै छै, जेनाकि आब कोनो बदमाश बच्चा रहै छै, तऽ लोक कहै छै ने जे ई बड़का हेतौ ने तऽ बड़का भारी गुं्डा हेतउ-
हँ।
तऽ से भऽ जाइ छै आ कोनो बच्चा जे शान्त रहै छै, तेकरा कहै छै देखी ई बड्ड नीक बच्चा छै ई जरूर किछु बड़का आदमी बनतै तऽ ई भविष्य निर्धारण भविष्यके लक्ष्य पहिले ही बुझा जाइ छै,
हूँ
नाई
आ बच्चासब खेलहुमे खेलएत रहताउ मै टीचर बनूंगी मै ये करूगी मुझे ये बनना है, तऽ बच्चा सबके भी मनमे दिमागमे रहै छै अभियेसे टब लेकिन चेंज भी होइत रहै छै टाइम टू टाइम
हँ तऽ जेना हमर जेना हमर देवरके बेटा छै तऽ ओकरा भरि दिन उ बॉल लऽ कऽ बैट लऽ कऽ खेलैत रहतै तऽ कहतौ जे हम बड़का हैब तऽ हमरा मोन रहए जे हम क्रिकेटर बनी लेकिन हमरा भऽ नै सकैया मन मे अगर ठानि लही जे हमरा भविष्य मे ई बन के किछ तहन कीया ने क्रिकटर बनताय बनि सकै छैय
हुँ
नै बनि सकै छाय
हाँ बन सकै छैय आ सू्य सूर्यवंशी कहाँ से है वही से न हइ छोटे गाँंव से न ओ कैसे बनलै ओ बी सु शुरूसँ ही रहै बनायले सपना लक्ष्य अपन भविष्यके
हाँ तऽ भविष्यके लक्ष्य बना लै छीयै तऽ बात छैय जे निर्धारण भेलाके बाद ने लोको ओईपर चलऽ लगै छैय ई छैय नाय आब किछु काज मे बहुत मेहनत लगै छैय जेना डॉक्टर इंजीनियर इ सब बन मे न बहुत मेहनत लगै छैय बहुत परिश्रम लगै छैय तऽ बच्चा जा कऽ अ पास होइ छैय कोनो परीक्षामे तहन उ डॉक्टर बनै छैय इंजीनियर बनै छैय लेकिन कुछ कुछ एहन छैय जे निर्धारण कऽ लै छैय ओकरा परिश्रमो बहुत होइ छैय। तऽ ओ बहुत कनि मुरझा लगै छैय मुरझाइ लगै छैय नाय
हाँ चाहे कोइ बात बीचमे कोइ अइसन मुसीबत आ गेल कि अपन लक्ष्य चेन्ज करैके पड़ल बहुत के साथ ऐसनो होइ छैय बदलहेके पड़ै छैय स अथीके
हाँ परिस्थिति भी जीवन के लक्ष्य के बदल मे बड़का भूमिका
हँ हलो
कखनो ई होइ छैय जे भाय हम हूँ फिल्ममे जाइ
हँ
अ बढ़िआँ मेहनतो करैत
या नहि भऽ पबैत छैय सफलता नहि भेटै छनि तऽ ओ उधर नहि जा कऽ फेर दोसर अपन लक्ष्यके
बदलहोके चाही टाइम समयके साथ अगर लग रहल कि नहि हम ई कारण ई लक्ष्य हमर नहि पूरा होय
कोइ लक्ष्य चेंज करैके चाही अपन कि हमरा भविष्यमे कीै हमरा काम देत हेलो
हेलो
हुँ
हेलो
हेलो हेलो हाँ हाँ अब आबैया आवाज बोलू
हाँ ओएह कहैत रहियै जे भविष्यके लक्ष्यके लोककेँ बदलावो पड़ै छैय परिस्थिति बस परिस्थिति लोकके खराब भऽ जाइ छैय तऽ की करतै अपन भविष्य के बदलाव लक्ष्यके बदलि लै छैय। आब जेना ककरो अ पारिवारिक कि हालत जे होइत छै से एहन नहि होइत छै जे ओ किछु खर्च कऽ सकैए बहुत खर्च कऽ सकैए बढ़िआँ पढ़ाबय लिखाबयमे तऽ ओ जे अपन एम लक्ष्य निर्धारण करै छैय ओहिसँ ओ कनि दूर भऽ जाइत छैय
हूँ हूँ आब अब जकरा एक रुपैआ नहि हइ आब तू कही जेकर गरीब हइ आ ओ डॉक्टर पा सोच लेतै बच्चा चाह कऽ भी तऽ नहि होतै
लेकिन होइत छै कोनो कोनो एहन प्रतिभावान बच्चा होइत छै जे अभावोमे अपन लक्ष्यके पा लै छैय,
हँ हँ ओसभ होइ छै लेकिन किुछु ही किुछ होइ छै अइसन
हँ ओ भगवान के देलहा बच्चा होइ छै जेकरा कि बुद्धि बुद्धि तेज होइ छै कुशाग्र होइ छै तऽ ओ बच्चा सब एहन कऽ ले छै जे अभावो में अपन लक्ष्य के प्राप्ति कऽ लेलक,
लक्ष्य कऽ प्राप्ती हँ।
ई तऽ बात छै लक्ष्यकेा पा लेलक तऽ ओ ओ उ जे छै ने से फेर दोसर लेल प्रेरणा बनैत छै, दोसर ओकर अनुकरण केलक दोसर ओकर अ उदाहरण देलक जेकि देखी ई फलला जे आदमी छै ने से डॉक्टर बनि गेलै ओकरा किछु छलैएा नहि रहै लेकिन ओ मेहनते के कारण ने आज